हँ ओर की हाल चाल
हँ ठीके छै
भानस भात करय लागल छलो की
नय नय एहिय दससँ बारह मिनट होयत तऽ अपने आप कॉल कइट जायत
ओ अच्छा अच्छा सएह हम बैजते रहि गेल छलहुँ तखन बात मे देखलो कि जा इ तऽ कइट गेल
हँ हँ हमहुँ देखलो कि कइट गेल हमहूँ तऽ बैसिते रहि गेलहुँ फिर देखे छी कि कटि कइट गेल हम कहलिए चल टाइम ऑफ भऽ गेले दस बारह मिनट के बाद अपने आप कइट जाइ छय
अच्छा तऽ एखन कनि कऽ लेब हमरा स गप
हँ कहू बोलू ने बाजू
हँ तखन आर खेनाइ पिनाइ के तैयारी भेलै
नय एखन नय भेलैए आधा घंटाके बाद हेतै
ह उम्हर की सब तरकारी तीमन भेटैय
तरकारी तीमन की सब छै परोड़ छै झिंगुनी करैला की कहै छै सजमेइन कुम्हहार इएह सब छै कदीमा के पत्ता कदीमा इएह सब सब्जी सब में छै
ओम्हर भेटैत अछि ई सभ अहाँ ज
हँ हँ हँ सबकुछु भेटैत छै जते तीमन उमन छै सब मिलै छै
तखन तऽ बढ़ियां यै अपन दिसका तरकारी तीमन खाय में नीको लगै छै ह खा
हँ खाय छी सब तीमन तरकारी छै
आब तऽ सा साओन मास सेहो शुरू हैत व्रत तो करै छी साउन में सोमवारी
एखन किछ हँ करै छीय एखन किछ दिन पहिले निर्जला एकादशी आयल छल तऽ ओहो कऽ लेने छलियै
हँ अच्छा सप ई अठवारे कोनो उपवास करै छी
नै अखन पहिले तऽ पहिले करै छलियै बृहस्पतिवारी फेर बौआ सभ छोट छोट रहै हइ बौआ सभ भऽ गेल तऽ फिलहाल नै नै भेल
हँ हँ धियापुता छोट रहला पर प नै सम्भव छै स्वास्थ्य खराब भऽ जाइ छै अच्छा
निर्जला एकादशी पार लैग गेल यै गरम में
पार लग गेलै आ हुनकर आशीर्वाद स विष्णु भगवान केँ केँ आशीर्वाद स पार लैग गेलै कऽ लेलियै
हँ बड़का बाह सभटा एकादशी करै छी कि नै खाली निर्जला
नै पहिले पहिले तऽ शादीसँ पहिले तऽ करै छलौ हें चौबीसो एकादशी यै स पहिले तऽ चौबीसो एकादशी करै छलौ बृहस्पतिवारी तऽ छैे छला आठबारी में
हऽ
बहुत पबनि दुर्गा पूजा जे छै सेहो करै छलौ हे दुर्गा उपवास आब एखन तीन चाइर साल स सब बन्द छै
अभी बौए सब छै बाले बच्चे धिये पुता सब छै पूजा पाठ
हँ सब बड़का भगवान भगवती उएह सभ छैथ हँ बच्चा कऽ बच्चा कऽ पोइस लिअ सबस बड़का पूजा वैह छियै
उएह पूजा उएह छै हँ
कते टा अय बड़का बच्चा
बहुत छोट छोट छै एखन ओ छै बड़की बेटी छै से तीन साल पुर कऽ चारीम चढ़लैए आ छोटका बौआ बेटा छै जे अखन गोदिये में छैथ छथिन। ओ साते आठ महीना के छथिन।
अच्छा एखन तऽ ठीके समय निकालब अहाँके बहुत मुश्किल भेल
कष्ट हो हा बहुत मुश्किल
आ कोनो
बहुत मुश्किल छै। कोनो बात नहि घोर पर घोर में बैसल बैसल इएह सभ भऽ जेतै तऽ इएह सभ तऽ बहुत नीक छै। ने जे अप्पन भाषो सुन लेब आओर किछु किछु बात ई छै। कि दूरी ल रहला पर भाषो लैंग्वेजो चेंज भऽ जाइ छै। न
हूँ हूँ
बहुत मैथिली यानि तीन चारि तीन चारि साल सँ हम बाहर पकड़लियै य बहुत मतलब मैथिली कमजोर
देखियौ भाषा समृद्ध कखन हेतै भाषा समृद्ध कखन हेतै जखन ओकरा बजबै सुनबै
बजबै सुनबै उएह ने वएह ने बात छै। मिथिलाक्षर चलै छलैए ताहि टाइम हम एतेक मतलब मैथिली में बाजय के कोशिश केने छलियै या करिते करिते बहुत अथी परे चलिये चलि गेल एकदम एक बेर बोले छलखिन एकटा शब्द ओ बोले छलखिन मैथिली में तहन सभटा दश टा शब्द बोल दे छि मैथिल मिथिलाक्षरो सिखने छलियै या सिखने छी एखनहु ओहू में निर्दशिका तक छलियैए निर्देशिका निर्देशिका भेला के बाद जे हमर विवाह जे भऽ गेल न तखन सभ हमर हँ घोर गृहस्थी में लागि गेलहुँ
हा
छुटि गेलक हन अभी तो जुड़ल छीये फिर भी जुड़लिये या जुड़ कऽ एक मतलब बैच में काम केलियै यए अखन अभ्यर्थीए नहि भऽ रहल छै। तऽ बन्द छै। काज मुदा समूह में जुटल एखनो छियै
वाह ई तऽ बढ़िआ गप जे अहाँ सभ चीज संभल रहल छी नीक सँ
हूँ
वाह बहुत प्रेरणा वाला गप हा
मिथिला चित्रकला जे कहै छै। मिथिला पेंटिंग सेहो सभ आ हम कतहु नहि गेलियै य सिख ल हम सभ मोबाइले पर सिखलियै
वाह देखियौ सोशल मीडिया के कते नीक नीक उपयोग हाँ हाँ
सभ हम मोबाइले पर सिखलियै
हमहूँ करैत छी मधुबनी पेन्टिंग हँ मधुबनी पेन्टिंग हमहूँ करैत छी लेकिन हमहूँ हम हमहूँ देखिए कऽ सिखलहुँ हमहूँ हूँ बाह एक एकटा कोरोना कोरोना न कल में एकटा अहिना ऑनलाइन कार्यशाला भेल छले अरिपन वाला अरिपन वला ओ हँ ओहि में हमहुँ छलहुँ चित्र हँ चित्रकला अलगसँ छलै
अलग से छलैए ओहि टाइम मे सिलाइयोसभवला आयल छलैएा मुद्दा ओसभ तऽ
हँ
सम्भव छै ऑनलाइन से सिखनाइ उसब ऑनलाइन से सिखनाइ असम्भव छै सिलाइ ते सिलाइ छोड़ कऽ सिलाइ एना हम घरेमे पैसा लगा कऽ हम सिखलो
अच्छा चलू लुरिगर छी तखन तऽ वाह हूँ
तऽ घर गाम पर रहै छी तऽ किछ किछ सीखै छी हँ हँ अपना लेल सब गुण हेबाक चाही ई तऽ अनिवार्य ही छी से बात छी
अपन काज नय रुकै ई तऽ बड़का बात छै हमहुँ सब परफेक्ट नहि छी सभ चीज में लेकिन ई ऐछ जे विध व्यवहार के एक दूटा गीत कहत तऽ सेहो कऽ देबै अरिपनो कऽ लेबै पूजोे ओरियान कऽ लेबै एतबाक ऐछ
ओते नीक तऽ हमहुँ नय छी हमरो नय आबैया मुद्दा किछु एहन एहन इहो नय छै कि हमरा मतलब कि काज नय रुकतै
काज नय रुकते
हँ काज नय रुकते कोनो विधि से काज होबाक छै तऽ होए जेतै सैह बात छै
हूँ
तऽ बी ए हमर कम्प्लीट ऐछ कम्प्लीट कऽ कऽ तहन ई काजसभ हम करऽ केलऊ आब घरमे रहि कऽ सोचलहु की काज करू तऽ हमर भायजी छथिन तऽ उएह हमरा जुड़वा देलखिन आ हुनके सभसँ बात कयलो एहिमे जे जुड़ल छथिन तिनका सभसँ बात कयेलो कहली चलू आब घर मे रहि रहि के कनि बातो करब वार्तालापो हेतै तऽ ठीके छै न बुझबो तऽ करबै किछु अहाँ हमरा सँ बुझि लेब किछु हम अहाँसँ बुइझ लेब
देखियौ दुनू दिस से गप सप हेतै निश्चित किछु ज्ञान आदान प्रदान जरूर हेतै हूँ आ पता बुझल ऐछ आइ दिनमे हम सोचै छलोह जे किनका फोन करू तऽ हम ओ ग्रुप से नम्बर निकालै छलहुँ तऽ अहाँके नाम पर आबि के रुकलो कि करै छी फेर सोचलो कि नय पहिने हिनकर ने अनुमति लऽ लेब जे एखन समय छेन कि नइ छेन महिला लोकेन के तऽ घर के काज रहै छै तऽ
हँ हँ
तऽ फेर हम कहलो कि अच्छा नम्बर के नोट कऽ लेब हम कलमसँ डायरीमे तखन फेर फोन लगेबनि आ देखियौ संजोग अहाँ हमरा कॉल कऽ देलहुँ
वेह छै मन दिलस दिलस सएह छै ह चलू ठीक छै तब किछ किछ बाजू अपन सभके भगवानसभ किछ किछ अहाँसभ जेनी रहै छी तेनी मन्दिरसभ जे छै हुनका सभके की नाम अछि ओहि मंदिर सबके
इमहर इमहरके एकटाि सिंघ सिंघे इम्हर हमरसभके बगलमे तऽ नहि लेकिन बगलके जिलामे सिंघेश्वर म महादेव छथिन बड प्रसिद्ध छै जेनाकि मधुबनी जे जेना मधुबनी जिलामे बिदेशर छथि कुशेश्वर थान छै तहिना इम्हर सिंघेश्वर थान छै पूरन देवी मंदिर छै पूर्णिया म बहुत प्रसिद्ध श्ति पीठ छै आर कटिहार मे सेहो एकटा काली बारी छथिन ड्योरी सब स्थापना क‌एल त ई सब बहुत प्रसिद्ध छै आ हमर बगलम कामाख्या स्थान जे अछि ओ एकटा आसाम मे छै आ एकटा अहिठाम छै एकटा हमर सबके बगलम कामा ख्या स्थान अछि
अच्छा आय तऽ ई बड़क का कामख्या स्थान जे छै ई तऽ सबस विश्व के ओ छै ने
हँ आसममे छै आ दोसर हँ दोस दोसर जे अछि से कतौ नहि छै भारत मे एते छै पूर्णिया जिला मे
अच्छा
ओ कामाख्या स्थान बहुत प्रसिद्ध ओ सबके मनो कामना पूर्ण होइ छनि बढ़िआँ छै कहियो
बीच मे जे ओ अम्बुबाची मेला लागल छलै उधरो लागल छलै की
नहि मेला नहि नहि नहि मेला ओहन विशेष नहि होइ छै एतय मङ्ंगल दिन विशेष पूजा होइ छै
अच्छा अच्छा नहि एनी जेना ओ हँ हँ हँ तीन दिन जे पीरियड मे रहै छथिन
ठेँ हं
हँ हँ त एने तऽ बहुत भारी छल बहुत बड़ा तंत्र मन्त्र
हं
सब आयल छल तांत्रिक सब बहुत दूर दूरसँ दै छी फ्लाइटके टिकट एक साल पहिलेहे कटा लै छथिन
हँ भाग्य भाग्यशाली लोक सबके दर्शनो होइ छनि ओ ओ कपड़ा जे रहै छै भगवती के से वस्त्र अम्बुवाची वस्त्र कहि के भेटे छै भेटै छनि किनको किनको प्राप्त होइ छनि शक्तिशाली छै। ओ सभ
बहुत शक्तिशाली छै। हँ हा छै। बहुत शक्तिशाली साली छै। साली बहुत छै। जब जब से हम ई एान सेटलमेंट भेलो हे तब सभ बहुत कामख्या माँ केँ आशीर्वाद सँ बहुत नीक सँ परिवार चलैए
बाह जय भगवती
हा बहुत छै। बहुत कृपा छै। हुनका बहुत आशीर्वाद मिलल यऽ हमरा सभ के
वाह
हा कनि छै। हमस वशिष्ठो हम वशिष्ठ छै। जे भोला बाबा के एक रूप बहु छै। वशिष्ठटो एक छै। की कहे छै। एकरा शिव मंदिर छथिन या हमर सभ के बगल में छै। सीधी बाब विनायक मन्दिर ओहि मन्दिर सभ में गेलहुँ घुमलहुँ साइंस म्यूजियम छै। जे बौआ सभ के लिए खेलौना सभ रहल आओर ह यानि कि साइंस यानि साइंस सऽ जते जुड़ल जे छै। ने हँ सँ सभ रहल
विज्ञान के